हलो
हा जय झूलेलाल दी
जय झूलेलाल, ज आवाज़ अचे पई क्लीअर?
हा अचे पई।
हा कीअं आहियो ठीकु आहियो?
बढ़िया तव्हां ॿुधायो कित
हा बिल्कुल असां तव्हांजे पासे ई अजमेर जे पासे केकरी ॿुधी तव? ह लो
हलो
हा केकरी केकरी नालो ॿुधो तव?
जी जी ॿुधो आ ॿुधो आ केकरी।
हा हा हा
पंहिंजजो सरनेम पारवानी है।
आहिया यो कॾि? हा कविता पारवानी हा तव्हांजो बि कशिश पारो
जी जी हा
कशिश हा कशिश पारवानी। तव्हां घणा ॾींहं थया जॉइन कयो तव?
ह मुखे पंज छह ॾींहं थिया आहिनि। अञा मां फोन न कयो आ कें खे रूगो अटेंड कया
अच्छा अयां अटंड कयो ता।
हा अञा कयो कोने फोन कन रुगो जहिंजा अचनि पिया हुनन्हनि जा खयां आहिनि ॿ चारि पंज फोन इयं।
अच्छा अच्छा अछा, ॿियो सभु मज़े में हा हा हा। ॿियो ॿुधायो? सभु मज़े में अजमे अजमेर तव्हांजे अजमेर में त डॉक्टर ॾाढा सुठा तव न?
अजमेर में हा इअ सभु सुविधाऊं आहिनि हर शइ जूं ईअं त। ऐं अजमेर के हिकिड़ी त आसे पासे में ई आहिनि हिन खां को वॾी न अमाण्हू
हा असांजो बि, असांजो बि कुछ थींदो आ प्रॉब्लम दुखो सुखो डॉक् त रहे हो सभु अजमेर ही बजर ॿजॾो
हा आ जय सई ठीक आहे। असां वैशाली नगर हिकु ब रिश्तेदार रवदां आहिनि। मूंखे हिकिड़ो ॿारु आहे ॾहें साल ईं ॾहें साल जो आ।
ॾहें साल ओ बबू तव?
हा
अच्छा अच्छा हा हा, ॿियो पढ़ाई कंदो हूंदो स्कूल वेंदो हूंदो ईअं?
हा इस स्कूल वेंदा इन ॿार अॼु अञां आया आहिनि स्कूल मां सुम्यां आहिन। इस्कूल वियो हु जी हिकडो छोकरो ही आए
हा हा
रहंदा आहिनि असांजा बि केकड़ी में ॿ टे रिश्तेदार परिया अं, हा हा ह
नालो?
एकुची में थोरो परियां जा रिश्तेदार त मूंखे ईअं वधीक ख़बर कोन्हे हा ईअं पर इहो पतो आहे भई हू दीदी केकडी में रहंदी आ हिक ॿ ॿिया ॿ मिलंदा जुलंदा माण्हुन हिनजो ई हुते रहंदो आहे ईअं सुञातलु ईअं रहंदा आहिनि
हा हा
मुंजे पाप पापा जी सौट बि रहंदी आहे हुते पर हाण मुखे नॉलो
नालो ई छा क्यारो छा पहिरियों वारो सभु ॼो माण्हू असां नथा सुञाणु न वॾन वॾा जा।
हा वॾनि त नालो ख़बर कोन्हे दीदी जेहसबैंड वग़ैरह जा बि एॾा ईअं पाण ॻाल्हायूं कोन था न हीअं।
हा न न चङे टाइम खां पोइ ई हेॾो नथो माण्हू अईं अॼुकल्ह आहे बि न सभु को बांझ
हा बाक़ी जीजा जी हिनिनजा नाला न पतो कोन त हिन करे बाक़ी हाण ईअं ॿि न सरनेम वरनेम ना पतो आए
ॾाढियूं छोकिरियूं आहिनि केकरीॿि यूं अजमेर ॼीयूं अधतअज केकरी अजमेर जी छोकिरियुनि सां भरेेल आ जाम आहिंन अजमेर जू हा। हा, हिते जाम आहिनि हा हा। तव्हांजा पेका, तव्हांजा पेका किथां जा अथव? अच्छा अजमेर ही तव हम हम ॿियो तव्हां सिंधी पढ़ल आहियो हिंदी इंग्लिश मीडियम कहिड़ी मीडियम ते पढ़ियल आहियो?
हा सिंधी हिंदी इंग्लिश सभु पढ़ियल आहियूं पहिरीं नंढाआस चतो सिंधी स्कूल में पढ़ियनि असांजे माउ पी जॾहिं मां तॾहिं सिंधी मां नसीराबाद मां पढ़ियल आहियां।
अच् नशीराबाद हा आसांजे नशीरा बाद में हूंदा हुयव इ कानन दुबईअ वारा संजू सुञाणो विशामा? इहो तव्हांखे यादि न हूंदव?
साल थी विया मां नन् मां ॿारहे क्लास में हुयम तॾहिं निकतमि हुतां तअ ईअ ईअ शक् अल ॾिसंदमि त सुञाणे वेंदमि ऐं हाणे त घणई च भई बदिलजी वियो आहे पो ब्यो भई घणेई नया माण्हू घणेई अची विया आहिनि हुतां हटजन
सिंधी अचेव पोइ?
हा मूंखे लिखण पढ़ण ईदी आहे मां असां हुते एआई अठे क्लास में सिंधी स्कूल में ई पढ़ंदा हुआसीं हा
अच्छा मां न एचुअल में न इहो छाचो आ हुतां जी आहियां उल्हासनगर जी आहियां पेका उतां जा आहिनि। त न मां हाणे न स्टाट कई आहे सिंधी अरेबिक क्लास चालू कई आहे मतलबु
अच्छा अच्छा त हिन जेका हिन जा ग्रुप मां हिनखे ग्रुप में जॉइन कयो आहे जेका हिन छंछरु ॾींहुं क्लास थी हु तव्हां खां ई हुई छा?
छंछरु ॾींहुं हिन छंछरु ते, के चयो? सटरडे को मैंने करी थी क्या? सेटरडे को क्लास ली थी क्या मैंने? कहिड़े नाले सां हुई भाभी?
सिंधी बसि अन शायदि मां ॾिसां हिकु हिक मिन्ट तहाखे डिसी बुधाया? हिन् छेंछर ते क्लास सई आ, हिक आंटी खईं हुई मां भई असां जूम हुन ते जूम मीटिंग ते थी हुई।
हा जूम मीटिंग ते हुई सेटरडे ते पाण ली थी क्या मेनें? हम सभ यादि अथे हा शायदि घणे बजे भाभी रात
सु न न सुबुह यारहें बजे।
न यारहें बजे वारी मुंहिंजी न हुई, हा अच्छा ॿी बि इलाई सेखारे पई ईअं
हा त मु वरी सां छा
ज्योति नालो हुस या
अलाए मां भुलिजी वई आहियां आंटी नालो त मूंखे ध्यानु त मतलब आंटी एज वारी हुई ईय हूंदी सतरि जे आसि पास जी सठि सतरि जे इ हा हा ईअं हुयी।
पोइ तव्हां कयव कंटीन्यू कंदा आहियो?
अञा हिकिड़ी छंछरु क्लास वठी तई हाणे सुभाणे वठंदी हिकड़ी सैटरडे सैटरडे ईअं चई अथई छं छरु छंछरु वठंदी हुननि खे चएनि माण्हू भई त आर्तवार ॾहु वठो पर हुननि छंछरु ॾींहुं कयो आ हिन हिकिड़ी क्लास मां त असां वरी अठे क्लास ताईं पढ़ियासीं पोइ वरी हिंदी में पढ़ियासीं वरी इंग्लिश मां कॉलेज वॉलेज सभ हिंदी में कया त भुलिजी वई आहियां। एतो
हा मां न हाणे चालू कईती मांव कल खां वठी मां बि मतलबु सेखारींदी आहियां कलाक चालू कई आ हा हा मां न मुंहिंजो ॿुधायांव थी भाभी मुंहिंजो हीअं अथव मुंहिंजा टे सौ रुपया अथव मतलबु फीस आ टे सौ रुपया हा ऐं मतिलब हा हफ्ते जा चारि ॾींहं कलाकु रात जो नवें खां ॾह जो टाइम जूम गूगल मीट ते हा तव्हां भले हा नवें खां ॾह अ सत अठ ॼणा आहिनि न सत अठ अ हा कल टे ॾींहं डेमो ॾिनोमानि कल खां वरी चयो वास तव्हां सभिनि जो पेमेंट डीजो आनी ऐ छो भाभी माण्हू बि पैसा नथा वठूं माण्हूं छा ॿ ॾींंहं सिखनि था ॿ ॾींंहं नथा सिखनि
हा न पैसनि जी बि ॻाल्हि कोन्हे टाइम ईयो आ न नव खां ॾह मां कोशिशि कंदमि हा उहो छा मुंहिंजे असां सहुरनि सां गॾुआहिंयूं पोइ केॾीमहिल नवें वॻे टाइम मिले थो केॾीमहिल नथो मिले सुबुह यारहे ते छा ॿारें स्कूल वेंदा हली आहिनि त हुन ॾींहुं मां घुमीघुमी क्लास अटेंड कई हुई भई कमु बि कयमु पिये ऐं भई क्लास हलाए छॾी हुई ईअं पई अटेंड कयां
नवे खां ॾहं पॉसिबल न थींदो तव्हांजो ईअं
हा मां कोशिशि कंदमि अगरि थी वियो त मां
भले तव्हांखे खपेव त अॼु जॉइन कजो भले मां लिंक मोकिलियांव अॼु तव्हांखे
ह तव्हां लिंक मोकलियो अगरि मां जॉइनकयमि त तव्हांखे व्हॉटसप ते सेंड मैसेज मोकलंदी मांव
हा त तवां पोणे नवें पोणे नवें मां साढे अ पो मोकिल हुन टाइम मैसेज करे छॾजो हिक दफो खोले ॾिसजो की हा मां जॉइन कयां थी या न कशिश करे नालो
फैमिली आ न ॿार नंढा आहिनि त हू घुमंदा फिरंदा त मूंखे कुझु करण न ॾींदा ह ह हा मुहिंजी ॾेराणी जी ॿार ॿार नंढा तस नदो त घुमंदो मूंखे ई मम्मी हा कोशिश कंदमि अगरि मां अटेंड कई त ऐं न बि त जीअं भई जीअं तव्हां कॾहिं पो बि त ॾेई सघो था न क्लास जीअं कॾहिं जरूरत पई आ जमी
त भाभी तव्हांजा अगर सत अठ ॼणा हुजनि या पंज छह जेके बि हुजनि त भले मां हिकु बजे पोइ यारहें बजे त अलगि खणा पई
अच्छा अगरि मूंसां बि गॾु ॿियो केरु सिखणु चाहे त मां त उहो बि तव्हांखे ॿुधाईंदसि ऐं कॾहिं मूंखे ईएंं जरूरत पई भई मूंखे सिखणी आहे पूरी प्रोपर तरीके सां हिकु मां वैसे भई त तव्हां मूंखे हूअं ई क्लास ॾिजो पोइ पैसा जेका बि हुजनि भले वधीक वठिजो हूअं। भई! सिंगल क्लास में जीअं ट्यूशन ॾींदा आहिनि न।
हा अच्छा तव्हांखे सिंगल हा हा हा सिंगल तो वरी सुबुह जो यारहें बजे बि थी वेंदव। तव्हां सिंगल हुजो या ॿ चारि ॼणा हुजो त मूंखे बि थोरो अचे न भाभी भई मूंखे बि थोरो जरूरत आहे थोरी त मूं वटि बि अचे न भई थोरो। चार ॼणा हूंदव टे ॼणा हूंदव भई। हा
ऐं ॾिसूं था, मूंखे सिंधी सिखण भई, भई छा हींअर हू दिल्ली सां कवर ॾहीं नौकरियूं ॾियनि पिया न सिंधी स्कूलनि में
हां होॾे सिंधी संस्था हां हा ॼाम पियो। मूंखे बि कंहिं ॿुधायो हुयो।
हा हुननि पर उन्हो छाहे, डिग्री था घुरनि।
एम ए जी डिग्री हनि?
एम ए जी डिग्री था घुरनि। त एम ए डिग्री आहे कोन मूं वटि, छो त मुंहिंजी अठे क्लास खां पोइ त
मूंखे बि चयऊं एम ए कर। मां चयो हिन एज में, चयईं कोई एज लिमिट कोन्ह अथव भई।
हा एज लिमिट कोन्हे। हुननि हुन हू त छा सिंधी जीअं अजमेर में पंज छहनि ॼणनि खे नौकरी बि ॾिनी अथनि हुननि।
अच्छा अच्छा, तव्हांजे लाइ त ॾाढोे बेस्ट अथव। तव्हांजे लाइ त अजमेर खों अजमेर आहे। तवां जे लाइ असां के
हा, अड़े उहो उहो त अलाए किथे हिकड़ी में बि ॾेई था सघनि। हुननि खे स्कूल पिया ॻोल्हण। हू जेके
उसे हिते कान्हे न भाभी हिते सिंधी स्कूल कानेनि न।
न सिंधी स्कूल हिते बि ईअं ज़रूरी कोन्हे सिंधी स्कूल में, हुननि, हुननि सभिनी स्कूलनि में ट्राए कयो आहे। हुननि छा स्कूल जेतिरा बि आहिनि न हुननि खे चयो आहे कि भई सैलरी असां ॾींदासीं तव्हां रुगो टीचर रखो असांजी तरफ़ां। ऐं हिक असांजो सबजेक्ट हलायो, सिंधी हलायो। फीसियूं एन सी पी एस एल वारा पाण ई ॾींदा आहिनि। टीह हज़ार सैलरी ॾींदा आहिनि शायद।
अच्छा एन सी पी एस एल।
एन सी पी, पी एस एल, एन सी पी एस एल। त हे जेका दिल्ली जी संस्था आहे। हिननि ईअं कढियो आहे। त हर साल हिन साल पंज छह ॼणनि खे नौकरी ॾींदनि। त हो घुरनि था ए एक्चुअल में डिग्री ऐं मूं वटि न को बी एड जी डिग्री आहे। न को मूं वटि एम ए जी डिग्री आहे।
हा मूंखे बि चयऊं, बी एड मूंखे बि कान्हे। मूंखे बी कॉम ई आ ख़ाली नॉर्मल। त चयऊं कि एम ए कयो भई, त चयऊं जुलाई में फॉर्म भरजंदव।
पोइ थी सघे तव्हां अॻे अगर जुलाई में फॉर्म जीअं भरजन ता न तव्हां घर वेठे एम ए जी तैयारी चयऊं रुॻो एक्ज़ाम ॾियण त वञणो आहे।
हा ख़ाली एक्ज़ाम डियण हा। अलाए एक्चुअल में छा मुंहिंजो भाभी टीह पंजटीह साल थी विया न इहो सभु पेपर वर्क, बी कॉम मार्कशीट, माईग्रेशन हे हो पेपर वर्क अञा कान्हे उहो सभु लॻंदो न हुनमें। चयो त आहे मुंहिंजे भाउ खे मुंहिंजो कॾहिं मूं कुझु चयां मां ट्राए कयां थो कॉलेज वञा हीअं कयां उहो सभु मां मगज़मारी जॾहिं पूरी करे ॾियनि पेपर
हा, अलाए पोइ अलाए केड़ा ॾिसो छा था घुरनि हो छा सर्टिफिकेट था खपनि?
अच्छे सां ॻाल्हायो हुयो मां कंहिं डॉक्टर कहिड़ो कोई प्रोफेसर हो कोई चंदर कुझु इएंं सरनेम, हुयनि हुनखां मूंखे किथे नंबर हथि कयो मां हुननि सां ॻाल्हायो मान त हुननि चयो कि भई इअ माइग्रेशन ऐं इअ लॻंदो हुयो टी सी वग़ैरह जेका बि
अच्छा
हा मुंजे भाउ खे चयो त थे त कराए ट्राए कर, चे हा मां कयां थो पियोहाणे ॾिसो भई
ईए त हाणे ग्रेजुएशन कये मूंखे बि सत्रहं सत्रहं अरड़हं साल थी विया हा
हा चयो पाण ॿई गॾिजी था कयूं एमए कयूंथा, कयो ता बि मां बि कयां
ॾयन था ऐं कलाक ॿ त छा, अध अध कलाक जी क्लास हूंदी आहे ॿ कलाक टे कलाक पराइणो आ हुनमें पाण खे टीह चालीह हज़ार सैलरी ॾियन था त उहो सुठो ई आहे न पंज ला बि ऐं तव्हां तव्हांजी नॉलेज बि पाण वधाईंदासीं भी ऐं
एज लिमिट बी कान
एज लिमिट कोन्हे हुननि खे त छा सिंधी वधाइणी आ अॻियां त हुननि त टीचर खप खपन ऐं टीचर खपन त इन करे मां सोचां पई वापस पांजी क्लास सिंधी जी शुरू कया ऐं भई हा ॿ खां वरी शुरू कया अलग
हा न अॼु त मां चलो ता भी कम कयो जीअ मां ताखे लिक मोकलियांव थी भल ॾह मिंट पंद्रह मिंट जॉइन कजो भले
अच्छा
ताखे हिक डेमो मिली वेंदो न मां त ट्रे ॾींहं डेमो ॾिनोमान फ्रीअ में
हा जीअं हुन दीदी एन ऐलफ अंब खां ई शुरू कयनि, जीअं छा थींदो हिनन सां छा थींदो मूंखे भई टीचर कीअं पढ़ाईंदी आहे
हा बिल्कुल बेसिक वांगुर हा पूरा अखर, अख़र जोरण मा मातराऊं, जबर जेर
तहांखे देवनागिरी बि अचे छा?
न मूं देवनागरी न ईंदी आ भाभी, सिंधी ऐरेबिक ई आ मुंजी
सिंधी आइन
असां उल्हासनगर में सिंधी आ तॼ सिंधी मीडियम जा आयूं न, त हुते देवनागिरी वग़ेरह न हूंदी हुई त असां त उहो ई पढ़ियल आ, असांखे त हाणे यादि बि न आहे की भाभी कि कॾहिं कम इंदी या शा हाणे कंहिं चयो मूंखे त तू तो‌‌ृओ पाछाई जो तूं छो नथी चालू करे ॿ टे ॾींहं मां चयो ट्राए, हा तव्हांजो अथव ग्रुप? तव्हांजो ग्रुप वग़ैरह अथव ठहियल तव्हांजो, कोई कान थव?
हाणे हाणे अञा हितां जॉइन थी आया मूंखे देवनागिरी बि सिखणी आहे, शुरू में इन करे मां भी चवण छो न देवनागरी भई सिंधी देवनागिरी सिंधी देवनागिरी जेका हूदीआ‌ उनजी मात्राऊ हुन जी मात्रांउ ए अरेबिक जो बि मूंखे हिन में बि अगरि थी सघियो त कमु मिलंदो त पोइ मां ताखां वरी सिंधी सिखंदीमांव ऐं पूरी पर्सनल क्लास वठंदीमांव भई जीअं अखर मूंखे नथा अचनि या मूंखे पढ़ण नथा
हा न न उहो उहो पाण, उहो तव्हांजी लेविल उहो ताजीं लेवल में ई थी वेंदो जेको तव्हां खे खपे उहोई हिते बिल्कुलु बेसिक आ प्राईमरी लेवल में स्टॉट आहे न हिते हिते सभु नवां आहिनि न सभु फ्रेशर् आहिनि हिन में त
ॾह मिंट में फोन त कटिजी वेंदो पोइ ता मूंखे न व्हाट्सऐप ते हिकु बार तव्हां जो नंबर एड करे छॾिजो मूंखे
हा ठीकु आहे ठीकु आहे पारवानी न कशिश पारवानी हा मां पंहिंजी न भाभी ताखें ऐड मोकिले थी छॾियांव कविता कविता पारवाानी नालो आ मुंहिंजो